हैलो। हा भेण। हरिओम-हरिओम। हम्म
हा--हा, ॿियो ॿुधायो तव्हां?
हा-हा बढ़िया याने कॉल यानी के विच में शायद सां डिसकनेक्ट थी वियो।
अरे उहो नैट बंदि थी वियो त डिस्-डिस् कनेक्ट थी वियो हिकदमु, इनकरे मां चय चयो दुबारा वरी वापसि सां हुन ॻाल्हि खे कंटीन्यू कयूं पाण
कोंटेन न कयूं, हा-हा-हा। मां उहोई चवा पई किअं ॿियो बढ़िया, उहोई यानी की चवा
वेंदा आहियो?
हा-हा सभु-सभु तीज-त्योहार वग़ैरह सभु मल्हाईंदा आहियूं सुठे नमूने। हा थधड़ी अचे थी, सभु सभु असांजे कैंपस में याने ॾाढे सुठे नमूने सभु त्योहार मल्हाईंदा आहिनि, हाणे जीअं झूलेलाल जो चालीहो स्टार्ट थींदो चालीहो सोरहां तारीख़ खों त उन बि असांजे कैंपस में यानी की सॼे यानी की चालीह ॾींहं शाम जो धूम अच दीं आ। यानीकि। ज्योत बि जल्दी आ झूलेलाल जी भॼन वॼन बि ॻाईंदा आहिनि झूलेलाल जा सॼ लाइ आ इहे हूंदियूं न पोइ सभ कंदा आहिन चालीह ॾींहं बिल्कुल याने थींदो आ। प्रशाद वग़ैरह बि थिन्दो आ। हा- हा बढ़िया बढ़िया।
में रहण जो हिकिड़ो इहो मल्टी में ऐं कैंपस में रहण जो इहो फ़ाइदो ॾाढो सुठो सुठो आ की तीज त्योहार सभ गॾु मिली करे सभ गॾु करे
सभ- सभ- सभ यानी हे मल्हाईंदा पो वरी गणेश मल्हाईंदा गणेश सुठे नमूने।
हा मतलब इनन में ईअं न ॾिसंदो आहे की कोई कहिड़ी कास्ट जो आहे छा आहे मतलब ऐको ॾाढो सुठो अथन।
ॾाढो हूंदो आहे जीअं गणेशन में त सभई माण्हू हूंदा आहिन और यानी की बस यानी की कि उनमें याने की हूं।
ॾिसो उहो फको नथा रखनि न की तां सिंधी आहियो या हिंदू आहियो या मुसलमान आहियो कोई बि आयो त जेको जेको बि रहे थो सभु हिक करो भागीदार एकता सां रहे थो हिकु करो।
हा एकता सा एकता सां बिल्कुल यानी की कोई हो डिफ्रेंस ॾाढो सुठो कोई डिफ्रेंस कोन्हे न यानी की। कैंपस में वरी ॿार ॿा पाण में पाण अऊ ॿारनि जी ग्रोथ बि सुठी आहे न हिते न त सॼो ॾींहुं ॿार मोबाइल और इन्हन हिनते यानी की बीजी यानी लॻा पिया आहिन हा न त पोइ
पे छा फिज़िकल एक्टिविटी थिए कोन थी ॿारनि जी छोकी स्कूलनि में त सॼो ॾींह सिटिंग जो कमनि वेहण जो ॿारनि खे पढ़ाई जो वरी अची करे कोचिंग वञन वरी स्कूलनि जा कम करनि त ॿारनि खे हे खेलण कुॾण लाइ को त कुछ मिले कान थो।
फ्री था थियन त अगर खेॾण कुदण जी जाइ न हुजन थी त पोइरी सॼो ॾींह लैपटॉप कंप्यूटर, टी वी, मोबाइल।
हा उ पंहिंजी ज़िंदगी सॼी हिनन मोबाइल ऐं अऊं टी वी जे आसपास घेरे रखी अथऊं।
शाबस आस पास हिन करे कैंपस में हिन करे जेतिरी भी देर थी वेंदी अथस त असां चवंदा आहियूं की भले खेॾे।
न -न सुठो -सुठो आ ऐं ॾाढो बढ़िया आहे जे की फिज़िकल एक्ट ए्टिविटीं थीदी न माइड बि फ्रेश रहंदो ॿार जो। दिमाग भी अऊं नीॾ भी सुठी थी अचे ॿार खे वरी पो थोणो बोडी में रिलेक्स भी
हा रिलेक्स- रिलेक्स हा न त टीवी मोबाइल सां सॼो ॾिह यानी हूं टीवी मोबाइल सां न त सॼो ॾींह की अख़ियूंनि ते एॾो इफेक्ट थो पए ॿारनि खे।
अखियुनि ते प्लस माइंड ते एॾो लोट थो पए की ॿार निंड में बि छा सिधो जेको मोबाइल में ॾिसे थो टीवीन में ॾिसे थो उहो ई उन खे वापस रिकॉल थो करे छॾियो त पोइ उहो निंड में भी उनन मूंखे कॾहिं- कॾहिं जीअं शिरक भरिय ऊ थी वेंदो।
ॿियो उथी था वञनि।
ॻाल्यूं याद थी अचनि अन्दर मां रात जो कोई मूवी मूवी ॾिठी तो उनमें मांखे हे सीन ॾेखामे थो नींॾ में घुमेतो ए फिजीकल एक्टिविटी सां माइंड थोरो रिलेक्स थो रहे, हउं ॿारु वरी पो शा थक करें ढंग सां त सुम्हेन भी था अउं सुबु रिलेक्स थी करे, पांजो जल्दी भी था उठे।
हा हा, बिल्कुलु याने, एक्टिव हंदा हिन न ओस
हा, अउं टी वी, मोबाइलिन सां छाहे की अखियुनि में जेको भारीपन थो अचे न, त हुन भारीपन सां छा ॿारु हा, ईअं थो सुम्हेन, की सुबह तां हुनन खे अठे नवे ताईं बि उनखे उथाई दव न त हिननि खे लॻो। बोलेगी नी मम्मी अभी, थोरी देरि त मांखे सुम्हन ॾियो।
हुं वई वई, पर परेशानी ॾाढी पढ़ाई- वढ़ाई में बि परेशानी यानि जीअं खेॾण कुॾण सां माण्हूं ॿारु एक्टिव थींदो आ, न थोरो एक्टिव थींदो आ, हा
ज़रूरी भी आहे, मां त चाहिदीया की ॿारनि सां गॾु- गॾु न, असां पाण लेडीस खे बि न थोरी घणी, फिज़िकल एक्टिविटी असांजे ॾिसो घरु में त इय सॼो ॾींहु हले थी।
सॼो ॾींहु हले
पर तॾहिं बि असांखे थोरो पांजे लाइ, योगा करण थोरी वॉक करण, पाण खे ॾाढो ज़रूरी आ, छोकी असां जे ऐज में अञा हाणे ॿीठा आहियूं, न असांखे ॿारनि खे अञा थोरो वॾो करिणो आ त असांखे हुन लाए, फिट थियणु ॾाढो ज़रूरी आ
ॾाढो ज़रूरी आ, अॼकल्हु जे नी की ॾिसो खाधे पीते में एॾी ताक़त
आहिनि हा न जेको पहिरों जा खाधा, गांवनि वारा हुंदा हुआ चवा हेना प्योर, हाणे वारनि में त सभु, प्योर कुझु बि कोने सभु मिलावटी खाधो मिले थो, त पाण उनमें जेके कतिरो बि ॿारनि खे अगर अॼु खीर बि पियाईदासे, न हिकु गिलास खीर पीआाईदासीं त वन फोर थी हुन में ॿारनि खे, अंदरि एनर्जीक वेंदो बाक़ी त हुनमें सॼो पाणी आ। कुझु सभु मिलावटी आ, चाहे पाण फ्रूट बि खाराईदासे न ॿारनि खे ॼियं अॼु एपल बि अचे थो, सभु इंजेक्शन सां ठहियल हिनि त ॿारनि खे कोई, एनर्जी नथी वञे अंदर
बिल्कुलु बिल्कुलु तां बिल्कुलु सैक्रिन जां इंजेक्शन लॻल आ, थां आ न तरबूज वठि वठी अचो थोरी देरि तां फ्रिज में रखो त कीअं ॻाढ़ो तरबूज़
ॻाढ़ो ऐं हुनखां पो प्लस तां हुनखे के कपड़े ते रखंदाओ न मथो हिसो त हुन ते सिधो कलर निकिरींदो आ अॼु पपीतो ॾिसो, बनाना ॾिसो, तां केलो हर हर शेइ में फूड इंजेक्शन सां ठहिय आ।
यानी की कंहिं बि शेइ में हो, ओरिजिनल वारो स्वाद ई कोने नस्
असां असां चवंदा आहियूं, ॿारनि खे हिकिड़ो घीअंहुं वारो फुलको मखे करे खारायो घीअंहुं बि त मिलावट वारो आ, घीअंहुं में बि त प्योरिटी काने कुझु बि, केमें आहे कान न कुझु बि न खीरु पीयारे सघो प्योर न घीअंहुं खाराए सघो त ताक़त किथो अचे ऐं पहिरियों छा? गाइन जो सिधो -सिधो वारनि मुंखे खीर वठींदा आहियू, मम्मी असांजूं त असांखे उवई ताज़ो ताज़ो मतिलबु क़च्चो खीर ही पेइंदी ही की क़च्चो क़च्चे में ॾाढी ताक़त आ, पी वठो ऐं हाणे त काथे तो मिले क़च्चो खीर बि, प्योर तो कुझ मिले कोने थो न सभु मिलावट
सभु मिलावट ई पेदा त ॿारनि खे ईअं ताक़त काथे अचे, अॼुकाल्हु जा ॿार कीअं थोरो बि खेॾंदा हिन। कंदा आहिनि केॾो थकी पवंदा आहिनि थोरो बि कम हा एनर्जी थोरो कमु करण लाइ चऊं कीअं थक थकी ता पाइनि पिया, न त असां केॾो कमु कंदा हुआसीं।
सही आहे थकी पाइण खां पोइ त छा आहे ॿारनि खे मम्मी हिन में सूर आ दवाई ॾेई रखो। मम्मी हिन में गोरिुनि जी जीअं गोरियूं त इअं खाईंदाइन जिऐ काजू बदाम था खाइनि।
काजू बदाम था खाइनि बिल्कुलु- बिल्कुलु- बिल्कुलु इय यूं था खाइनि बिल्कुलु
कण्डिशन अहिड़ी थी वई आ। बिना दवााइनि जे दॿे ते त हलंदा ई काननि।
न -न बिल्कुलु नथी अचे बिल्कुलु याने की
थोरो पंहिंजो फिज़िकल ऐक्ट ऐक्टिविटी कयूं पाण ॿारनि खे योगा करायूं, खेॾण लाइ साइकिल हलाए वठि थोरी झटि कैरम बोर्ड, क्रिकेट खेडि वरतो, बैडमिंटन खेडि वरतो। त थोरो फिज़िकल हथ- पेर हलनि ता ब्लड सर्कुलेशन जेतिरो हलंदो न ओतिरो माइंड उते बि पंहिंजो फ्रेशनस ईंदी पंहिंजो रक्त संचालन सजो हलंदो त ॿार, ऑटॉमेटिक हाईट बि वधनि, ग्रोथ बि वधनि सभिनि में
एक्टिव- एक्टिव -एक्टिव थींदा हिन करे कैम्पस जी हिन करे त थोरी ह न अॼुकल्ह डिमांड वधी वई आ न हिन करे। कैंमपस जा कैम् कैम्पस में हिन करेे थोड़ो याने कीअ हम् -हम्।
शाम थींदी आ। पंजे साढा पंज छह थींदा आहिनि जीअं उस हाणे त खैर गर्मी वधीक त छ थी था वञनि, न त पहिरियों जीअं सिआरो थिए त साढा चारि पंज जीअं थींदा आहिनि न ॿार सभु साइकिलां खणी करे ऐं बैडमिंटन खणी करे ॿहिर पंहिंजी कॉलोनी में निकिरदा आहिनि। पोइ असां हुन ॿारनि सां गॾु- गॾु लेडीस बि निकिरंदी आ। की थोरी देर असांखे बि पंहिंजो वाक खपे, सॼो ॾींहुं सॼो ॾींहुं घर में वेई -वेई त माण्हू कम करे पो थोरी झट, अध कलाक त ॿारनि जी निगरानी लाइ त बीहणो ई आ ॾिसो अॼुकल्ह ज़मानो अहिड़ो आ तव्हां ॿारन खे अकेलो नथा छॾे सघो ॿाहेर, पो ॿारन जी निगरानी लाइ हाणे मां मूंखे छा जीअं गुणियाऊं हिनि, त मूंखे उन जी निगरानी लाइ त ॿाहिर बीहणो ई पवंदो। त पो मां कलाक खनि अधु कलाक खन बारनि सां बाहर भिंनदी आहिया। त पो थोरी घणी पांजी भी नसफ्रेश थिदी आ, बाक़ी केसां चार गालियु ॻालाए बिरिियूं
ॻाल्हाए बि वरतियूं। सही ॻाल्हि आ, सही ॻाल् आ।
कुझ शयू अहिड़ियूं थींदियूं जो असांखे सिखण जो मौको मिलंदो आ।
बिलकुल- बिलकुल हो छा नॉेलेज मिलदी आ नॉेलेज
ज़रूरी थोरी आ की असां ॿाहिरि बिहूंता त कंहिंजी गिला कंदासीं या छा कंदासीं न कुछ असांखे हिक ॿिए सां स
सेखण में, अॼकल्ह कंहिं वटि केॾो हेॾो टाइम ई न आहे की कोई कंहिंजी गिला करे, को चिकिला करे कुछ बि पंहिंजी ज़िंदगी में एॾो ओ टाइम एॾी थोरो लॻो एॾी फ फास्ट टाइम थो कटिजे की कंहिंखे ख़बर ई नथी पए की सुबुह खौ राति कीअं थी थी वञे। बिल्कुल बि भई फासस्ट कंप्यूटर वांगुरु, कंप्यूटर वा बिल्कुल फास्ट न कंहिंखे कंहिंजी परवा है, न कुछ आहे कुछ बि ना भई आये त ठीक आ, न आये त
पहिरियों कीअं थींदो हुयो की कंहिंजे घर छा ती सब्जी ठये माण्हू पाड़े में वेंदो हुयो अॼ तूं छा ठातो ती मांखे ॿि सब्जी थोंणी म टे ॾे अॼकल्ह कंहिंखे जा ए कोई फिक्र ना ए अॼुकल ईअं लॻदो आ की कंहिंखो घुर त शर्म थी अचे।
न-न अॼुकल्ह त पाड़े में केंर रेंदो आ हो ही ई न ख़बर पइदी आ हे त ॾाढी वॾी ॻाल्हि आ हा।
घर में ॿि रहो त तॾहिं ॿि पाण खे ईअं लॻंदो आ की न अॼु शर्म ईंदी कंहिंखे छा चइदासे जेको आ हलहल
हा दाल सा फुल्को खाएगा केर घुरण वेंदो सही बात है शक थींदो भाई याने की हमेशा घर
हा की माण्हू सोचे सम्झे ॾींदो की कल्ह को वरी वापसि न अची वञे। न त पहिरों कीअं ॾेराणी जेठा ठानि हिक ॿिए खे हेठि मथे अरे छा ठातयोथई ॿुधाए त मां तोखे मटे
म मटे न न त थींदो ई हो की हिक-हिक दाल थी ठाहे पई त, हिक तरियल भाॼी थी ठाहे पई। हा-हा-हा ईअं ई थींदो आये की भई तूं दाल ठाहे ती त मुंहिंजी बि विझी च मां तरियल भाॼी ती ठायां मां तुंहिंजी थी ठाहे वठां।
जमानो ॿि अ असा वारो सुठो हुओ।
इ सुठो हुयो, सुठो हुयो, सुठो अॼकल्ह
एकता, एकता हुई न तॾहिं ॾाढी।
ॾढी-ॾाढी ए
अॼुकल्ह त हर कंहिंखे न्यूक्लियर फैमिली थी खपे की जॉइंट फैमिली खपे कान असांखे, त पोइ हे वरी शयूं अॼुकल्ह असांजा ॿार ॾिसी नथा सिघंन असां जेके ॾिठासीं न बचपन वांगुरु त अॼुकल्ह हे ॿार असांजी वारी जनरेशन खे
ऐं ॾिस ख़बर ई ना आहिनि ख़बर ई ना आहिनि पहिरों अने ॿ-ॿ टे-टे ॿार ईंदा हुया चाची और मोसी जा रिश्ता हूंदा हुया हाणे त चाची और मोसी जा चाचा ऐं चाची हिननि जा त रिश्ता ई धीरे-धीरे खतम तम था थी वञनि हाणे त ॿि हिक ॿ चार ख़बर ॿि न पई ख़बर बि न पयी हाणे त
हिकु ॿार पैदा करे तो नानी याद ती अचीं वने मा असां कीय पा लंदासीं? सही आ न।
अॼुकल्ह जा ॿार ॿि ॾाढो पैदा थियण में ॾाढो मुश्कुल पैदा था थियनि और हा वई सिखी ॿि अदर था अचनि और जीअं यानी की लेडीस सां ॿि जो प्रेगनेंट थी थियनि पई उन्हनि खे ॿि केस केॾा इशूज़ था थियनि बॉडी में त वेंचारी हिम्मत ई नथी करनि पियूं की असां ॿियो बार
सिजेरियन आ।
सिजेरियन न त झाड़ू पोंदा कंदी हुई, ऐं थोरी देरि खां पोइ ख़बर पवंदी हुई उनखे त ॿार थी वियो चईंदास अरे अभी हाणे त झाड़ू पोछो करे पई?
घर् वेठे- वेठे पोचा लॻाईंदे- लागाईंदे ॿार् जायो तव।
अ ॾिसो।
ब उहो ई आहे न, त असां ब् त उहे शयूं ॾिठियूं आहिन्।
हा ॾिठी अन ॾि ट्यूम्पल
बाक़ी अॼुकल्ह जो ज़मानो आहे, हाणे अहिड़ो आहे की हाणे त हर कंहिंखे हॉस्पिटल वञन्? ऑपरेशन्, हर थोरी थोरी देरि में सोनोग्राफी पहिरियों ज़रूरी आह। तहांजो ॿारु हे नथो करे, मूमेंट ज़रा बी नथी अचे। त छोकिरियूं घबराइनि थियूं, न त असांजे ज़माने में त असां त ईअं पासे थी, ममी पापा त एय चइदा हुया कि तहाँ त कीअं ॼमीया असांखे ख़बर बि न?
ख़बर ई न आहे ख़बर अॼुकल्ह जी छोकिरियूं सूर खाइण ई नथी चाहिनि न त उहो त पहिरियों चई थी छॾनि डॉक् कियन के कि हां हां सुइ
त उहा बि खाइण बस्
अस बासा में चइन् मांखे सूर थींदो मांखे सूर सुई न लॻायो, हिन करे डॉक्टर खे पहिरीं चई थियूं छॾन् की असांखे भईया, हो करे छॾ चओन् सिजेरियन, सिजेरियन करे छॾजां जिंद ई छुटी। की छा जा सोण छा जा कुश, त इन करे हो इमोशन इन करे हो इमोशन बि न आहे न ॿारनि सां गॾु, जेकी सूर खाइ जो ॿार् पैदा थींदा, हुननि सां गॾु असांजो अटैचमेंट ई अलॻि थी अलॻि थींदो हुयो न, अॼुकल्ह जा माउ- पीउ बि प्रेक्टिकल त ॿार बि